कर
अरे बैठल छी अब
बैठल छीइ हम सोचै छै कि खाली बैठे छी तऽ सोचे छी कि गप सप कऽ लेवे छी
हँ ठीके कइली, हमहुँ खालिये अभी बैठल छी। सोचय छी कि अब अपने के फोन लगाय तौ
अच्छा हूँ अच्छा आरो बताैये छी की खहइ छै
हम तऽ चावल दाल पनीरके सब्जी आ
अच्छा अच्छा पनीर बनाबै छै बताबै छीये हमरो
तऽ हम तऽ पनीरमे पनीर कायटि लै छीये पहिले हम्म मार्केटसे पनीर बजारसे नानू खरीदके लाबै छी हम्म दूऽ ना हम्म दूध फाड़ै छी ओकरा पनीर बनाई छी ओकरा बढ़िया सें काट के ओकरा बाद ओकर मस ला प्याज डलैे छी फिर मसाला गरम मसाला पानी फिर ओकरा भूजै छी पूरा अन्दर पूरा भोज उज के ओकरा बाद पनी नीर हम पनीर भूयज के नै डले छीयै पनीर डायरेक्टे डाले छी त आ न एय स सॉप्ट हो जाला पनीरबा न डालै छी तऽ हँ हँ हँ नरम - नरम हो जाइ छै ठीक है ओकरा बाद डायल के मस्स सब्जी बनाय छी फेर पराठा ओकरा बाद पराठा - उराठा बनाइल जे आं
छी
हँ अब चावलो दाल खाइ छी पर पराठो बनाय लै छी हम आ हां ये सब आपने बताउ जाउ
पनीरके साथ रसदार पनीर होवे छी प्याज वाला त अच्छा लगे छै चावल मे अच्छा लगै छ
हँ इहो बात छै हम तऽ सोचै छी दाल के मखाना वाला दाल के सब
हूं हूं अब अ आ पनीर मे प्याज डलै छी कि नै डलै छी
ह डालै छी ओ बिना प्याज के कहाँ से काम चलै
से त मजे न आइ छै खाय मे हू़ आरो बताइ छी हूं हू हम बताय छी हम बनाबै छी चिकेन बनबै छी
ओ हो हो
आब हम बताय छी कीमे बनाबै छी चिकेन
आ हं
सबसे पहिले चिकेन के आ ल्याके धोवै छी धोवई के बाद ओकरा बाद ओकरा के खूब बनहिया से जे पसन्द से निम्मू उम्मू डालके फ्रेमे पूरा धो देबै सि नीम्मन से धो देबैसी ओकरा बाद ओकरा के तय
हँ हँ
हूं आय कथी
हँ बनियाॅं छीये आ धोए छी ओकरा बादे
हूं ओकरा बादे उन करइ छी न एकरा के
ओकरा बादे धोवइ छी निम्म - निम्म निम्बू - उम्बू जे धोवइ छी ओकरा बाद ओकरा धोलाके बाद क बकबास सुनै छी न हम्मर अभी - अभी तऽ खाली धोवै छी हम्म निम्बू डालके कहाई मे डाले छी तेल गरमावइ छी पहिले तेल गरमैबई छी ओकरा बाद प्याज उ्याज मसाला उसाला सभ डाल के भूजै छि बनिआं से
ह अच्छा
ओकरा बाद भूजे के बाद ओकरा ऊपर से डलै छि गोश
अच्छा
घूसा डाले के बाद ओकरा पूरा मिला लेबै ओ करा बाद मिलैला के बाद जो ओ तड़का लगै छी न
हँ कोन ची तारखा लगाइ छी अपने एक
प्याज क तरका लगाय छी
तेल प्याज की कोन तरका लगाय छी नयका मार्केट में जो आयल
अपने तोसर तोसर बजै छी ने त तड़का हम कहै छी ओकरा के
अच्छा अच्छा हँ हँ हँ
बुजाइ उजा के बाद ओकरा त चला उलाय के सन उन के तरिका ओकरा के गरमा उरमा के पका के पहिले मसाला के साथ निकालके दूगो खै छी पहिल वोय मे से ओकरा बाद ओ ह ह पका के भी दूगो खाय छियैें बिना पानी उनी डाले र बिना रसदार बना के सील टाइप के बना के
हँ हँ बुझ न
ओकरा के पानी डालै छी फेन ओकरा चलबै छी ढक देबै छी बर्तन से एगो जे आओर ओकरिय पाक जाय छै ओकरा बाद पाक बाद जो निकालके चावल मे छी न आरे बाप रे बाप जो तोरा मजा आबै छी न उ खैलाक के बाद तऽ हमरा तू हाथ चुमै छियै इतना अच्छा हम बनै छी
बाह
ओहिमे एगो मटनो आबै छी
अच्छा मीट हँ हँ बुझनी
हँ तऽ ओ बकरी के गोश्त केो के बना के खाे छी त पूरा मजा आ जाइ छै
हम तऽ एक बेरा क क न कि बाजार से रोहु मछली खरीद के ले आय छी सोचनी क हँ अपने खरीद के ले आय छी सोचनी क बनाय छी तऽ ओकरा बाद हम कटनी धोईल ओकरा छीले के पड़े ल मछली त खड़े ले आयल छी ह त ओकरा बाद कटनी ओकरा बाद तेल उल गरम कयनी कर मसाला उसाला पीसनी एने ओने ई सब करनी तऽ ओकरा बाद जइसे से तेल मे हम डालली मछली तऽ हाथे पे हमर उड़ि गेल
तेल ब हाथ पे उड़ि गेल हमरो डनल न चिकेनबा तऽ हमरो हाथ मे उड़ गेल छै
ओहो हो
आब ओकरा बाद तू मछली उड़ गेल ओकर बाद का भेल
ओकरा बाद हाथ जलि गेल ओकरा बाद हम करै छी ओकरा ओहिप मरहम पट्टी लगाइ छी इएहे सभसँ करके ठीक करैत छी तब इ सब सावधानी से काम करैके चीज छै
हँ सावधानी से न करैके छै इसब
हँ अपने के करली तऽ का भेललै छी
हम अपन हाथ जानत किंग जरै छियै हमर जो ओकर बाद डलै छी अथी तेल डलै छी कढ़ैया मे
हँ हँ
आ ओकरा बाद गलती से हम पानी पियै छी नु त पनिया तेल मे गिर गय छी गरम गरम तेल मे ओकरा बाद जो तेल उड़ै छै बाप रे बाप बाप रे बाप जो तेल उगै छी ने ओ पूरा हाथ हने गोरदन उर्दन सब जर गेलै छी
अपने जिन्दा पच नै छी
हम तऽ जिन्दे नै बचलैत छी जकरा अपका करैत छी तीका हाथ गो जल जहै छी
तऽ फिर ओकरा बाद अपने कथी करै छी
अभी ओ जात रहै छै मोटरसाइकिल से ओकर टोपी रोडे गिर गेलै ओकरा मालूमोना चललै जाक उठा लेहे का टोपिया
अच्छा अच्छा हँ उठा ल उठा ल
हू उठा आ गेले आके उठा गेले जेकर टोपी रहे छै न ओ आके ले गेले
अच्छा अच्छा हमरो न हमरो कितना बार तेज चलाबै छै रहै छीय आ ओकरा बाद जैसे गाड़ी चलाबै छिय बीचे हमर रोडवे पे हमर टोपी उड़ जाय छी हमर दू दू बेर हम टोपी उड़ गेलै छी बड़ा टोपी टाइट पहिने के छी गाड़ी चलाय के समय
हू ई बात तऽ बात बात तऽ सही बात तऽ अब तऽ हँ तऽ हम हाथ जड़ै छी ने ओकरा बाद तऽ ओकरा बाद हम हाथ आलीथी मुह धोए वाला मञ्जंन हँ तो मुह धोए वला मञ्जंन हाथ मे लगावे छी ओकरा बाद डॉक्टर के पास जा डॉकटर सुइ उइ देलै पटी उटी कलै ओकरा बाद कुछु दिन बा कुछ दिन बाद जोल ठीक भेल ह तो
हँ हँ
ओकरा के बिहान भेल जाक बनाबे छी घोस बनावे छी बकरी के
अच्छा
आ फेन ओकरा बकरी के जंगे जंगे बनी उ बना होइ छै धो धा के नेम्बू उमबू लगा उगा के जैसे ही फेन तेल रख के तेल गरमा के पानि पियए गयनी ई बार पानि गिरे वाला रहै मने हम बचा लेलियै आ पोनिया तऽ गिर गेल जमीन पे ओकरा बाद उठनी त जमीन प हमर गोर लागल हम गिर गेली कमर हमर मोच मे आ गेल
अच्छा ई बेड़क
जू हमर कमर मोछ मे आयल बाप रे बाप बाप रे बाप हमई जाना तनी जोन हमर कमर मुचायल रहै ओ मोछ कमर के हमर दाग अभी ले हमर कमर पे बा
बाप रे कितना दिन भेलै
तीन महीना हो गेलै आ फेन अब ठीक होय कमर के द कमर के हमर चोटवा तऽ फेन जाकऽ बनाबैया मछली बनाबै छी
अच्छा।
आ मछलीमे मछली बनाब छी तऽ पानि न पिय हम नहि तऽ बाप रे बाप फेन करेके ओ हमरा जौन हमर हाथ जौन हमर हाथ ज रहै छै कमट कहै छी अभी हमर याद रहै छी बाप रे बाप कि कहै छी हम न समझ मे अबै छी इतना हार्ड हमर। न समझ पादे छै की हमरा हाथ बहुत दिक्कत ओकरा बाद ओकरा बाद मतलब उठ उठल बिछावन पर से उठके उठल मुश्किल हो जाइत छै।
बाप रे त फिर अपने के सभ काम धाम कैसे भेले छी खाना उना ई सभ
ओला ओला खाना उना नहि खइने छी एक महिना अपना से बना कऽ ना खेने छी बगल वाली से माग कऽ खेने छी
अच्छा हमर तऽ पिताजी आ गेलैथ अछि तब तऽ हमर
कहै छी ने तऽ हमूँ जाइ छी सोय आब रुकि जाइ छी आरो
अच्छा हँ तऽ करै छी अभी ज
आबै छै हमरे पिताजी तऽ ऊपर त हाँ अपन सोचने छी कि त खाली बैठै छी त गप कऽ लेबै छी
हू हू।
छी पहिले हम पहिले हम क्रिकेट खेलाइ छी नू नुका छिपी खेलाइ छी नुका छिपी खेलाइ छी तऽ दोकानमे नुकाइ छै दौर के ओ दोकानमे नुकाइत छी ओ जन दिन के याद रहैत छै अभी लेय
बड़ा य हमरो याद छीयै अभी मनो करे छै खेले तऽ, खेले वाला हेले नहि छैय तऽ कऽ खेला छै
काम मे बिजी हो गेले छी मतलब मतलब होगइल छी व्यस्त भ गेले छी आब की करै छी सभके अपन अपन बाटे
तनी ठीके ने लगल छी अब काम उम एतना भेले छै जे कोनो काम करै वाला ने देह एकदम ठीक नै छी तब अब काम उम करेके अब हम जाइ छी नहाबे तब खाना उना क के ओकरा बादे अपने फोन करब शाम के
ठीक छै, ठीक छै।
ठीक छै चलू।
ठीक छै, प्रणाम छी प्रणाम नमस्ते।